हैलो
हँ मीनु
हूँ दीदी गोर लागै छिओ
खूब खुश रह सोहागवती रह पुत्रवती रह की सब हालचाल छौ
ठीक छौ अपन कही
बढ़िआँ छिओ
ह आय ब्रत रहौ
एखन चौठ रहै नऽ
हँ की सब खाइ छी चौठ मऽ
हँ नूनसभ खाइ छी हम
आ लहसुन प्याज छोड़ि कऽ
नय आब लहसुनो प्याज सब खा लै छियै पहिने जखन शुरू शुरू प करियै रह ने तऽ लहसुन प्याज सब नहि खइये
अरबा खरी
नहि नहि अरबा नहि ख खाइत रहियै हुने लेकिन प्याज लहसुन नहि खैये आ फेर बड़ा पिचंग भए जाय रहे
हूँ
ह किया तऽ आब भेलै कतौ बाहरेसँ तहिया तखन जे शुरू कर लेल ने तऽ तऽ याद हेतौ रजनी रहै रजनी रहै एक डेढ़ महिना कऽ बुझी पच्चीस साल भए गेले चौठ करैत करैत हू रजनी एक डेढ़ महिना के रहै पेखन शूरू करलियै रहै
आय गेलियै रहै सोनवर्षा
आइ गेलहि रहै आय तऽ माँ सब रहबे नय करौ कियौ हैलो हैलो
हॅ हैलो
हँ विच सँ आवाज कटि गेलो रहए
हँ कहलियौ एकटा बहान बहाना मिल गेलै
हू
जे कहतै किएक नहि एलहि तऽ कहबै तू सभ रही छै जैतियौ
हँ आय तऽ कियो नऽ रहो घर मऽ
आँखि देखेलियै दिव्य दृष्टि मे जा कऽ
आहाँ
जेतय शुरू बेर देखेलियै रहऽ पचास टाका फीस लैत रहै ओतऽ एखन दू सए टाका ओकर फीस भए गेलै
हँ बुझीनऽ आब जब खूब बदमासभागलै इहो
हँ बारह सए टका लेलकै चश्मा बनेते और छओ दिन बाद चश्मा देते
हू
आ चारि सए के ड्रॉप महलम सब देलकै आँखल मतलब दू हजार लगभग
हू एँख बेसी खराब भए गेलो हँ
हू मोबाइल सब नहि देखहो कनी देर देखियौ ने तकर बाद हेतियौ की आँखि बंन्द केना रहित
हूंम्म हमरा तऽ सुझै नहि छै आब छोट छोट अक्षर
हँ नहि चश्मा बदलबै पड़तौ पावर बढ़बऽ पड़तौ
आगे कहियै माँ के जे गेलियौ रेहै आँख के ऑपरेशन करबै ला हूंम्म कलकाता विराटनगर तऽ ओतै कहलकै के रहै तऽ नहि विराटनगरमे करबेलियै रहै अखा हॉस्पिटलमे बढ़ियाँ हॉस्पिटल छै आँखि के अथि छै सेमी गवर्मेंट छै किछ चार्ज लागै छै तऽ किछ सरकार दै छै
हूंम्म
हँ ओते छौ कत्ते कहलकै छौ बाय बारह छौ बाय अठारह छै आँखिके पावर बहुत बेसी छै अथी भेल खराब आ तहिये कहलकै रहे चश्मा चेंज करबै लै तहियास बूझही आसकैत
वएह ने हमरो बेसी पावर कहलकै तैयो कत्ते छै पुजामे नीकसँ नैह नै
गे पागल के कहलकौ नहि भेलो
अपना मोनमे
अच्छा
हमरा पुछलकै हम कहलियै थट्टी फाइव
अगे गदहा हमर छियालिस पर छै केओ पुछलक तऽ हम कहलौं पचास सीधे पचास कहै छियै
हँ तऽ तोहर छियालिस छौ तऽ बियालिस हमरो हैबे ने करतै
तब
आर की केलियै पता छौ सुधा सुधा कन से जे हरा बला साड़ी एलौ रहै तऽ ओ कत्थी लेलहीे हमरा देलही कजली
हँ
आ हमरा ओते नहि नीक लागे रहे बलिहाने रहौ ढेरी छै पौआ साड़ी घरमे छेबे करै कत्ते पहिरबै खोलि खोलिकऽ तऽ ओ बड़ीबन मे ओकर बौआ भायजी के बेटी के बियाह छियै हमर बड़की पीसिया साउस के पोति के
हूंम्म
तऽ बूढ़ाबा कहलखिन एखनी एकटा साड़ी आनै लऽ
हूंम्म
तऽ हम कहलियै कतेक के लेबनि तऽ कहलकै हजार बारह सए तकमे सारा साड़ी साया ब्लाउज सभचीज लै लिहथिन
हँ
तू अपन साड़ी साया दै देलियै निकालिक डिब्बा मे पैक के कऽ आ एकटा बहुत सुन्दर सनके सूती साड़ी कीन लेलियै नौ सौ मे सूती साड़ी देलकै आ छेद छेद वला करिया कपड़ा पहिने पप्पा सब नै ढेरी आनै रहौ
चिकन के हँ
आ ओहिने करिया कपड़ा एकटा दू सौ टका मीटर ब्लाउज पीस देलकै नम्बा लेलियै ब्लौज लेली आ ई साड़ी साड़ी बहुत अजीब टाइप के साड़ी छै कीत कीत नाम कहलकै ओकर आ गे नि कुछ अजीब टाइप के नाम छै कपड़ा के मियमानी मुसलमाझी मुसलमामी मुसर मामी की किछ एना नाम छै दाई क कहलके मतलब ओत ऐसा टाइप क कपड़ा न ताँति ज मे आता है बहुत महगा
केहन टाइप के छौजे
बेलॉज पीस बहुत सुन्दर छै बनेबो ने देखा देबो या फिर फोटो
मतलब कॉटने छिए किछ और चीज
कॉटने छियै एक अंगुरी छै एकदम लाइट कलर के बॉर्डर जंगली पेंट टाइप के साड़ी छै बहुत सुन्दर लागलै आ दामो बढ़िए बुझेलो ने एकटा पैकेट डिब्बा मे बंद वाला साड़ी आब छौ मोड़ मोड़ के बंद कयल
मीनू साड़ी
ओ तऽ मीनू रहै छै लेकिन ई मीनू नहि छियै बढ़ियां साड़ी लागे छै ब्लाउज बढ़िया लागलै डोरी डोरी जेना ब्लाउज छै
तऽ एहि बेेर हमरो देलकै मामी बहुत मतलब बेजोर गजब गजब सन साड़ी देखेमे लागत छै जेना कोटन रहा बुझलि छुए बला लागत जेना तैत रह लेकिन नहि तेत छीय पता नहि कॉटन छिए बता न कौन चीज छियै जेना तहिया ने खूब महंगा बला टेरिकोसा हो रहै टेरिकोसो ने छिये एना तऽ तू साड़ी देखबी ने ओकरा छुबही त लागतै जेना कोटन रेहै बुझली एकदम पतला साड़ी छै पन्नी जोका पतला
आर पड़ दिेख छै एक बीच छै खूब हरी बॉर्डर लाट टिग साड़ी छै ओकरा में ग्रे कलर के बॉर्डर छै खूब हेवी बॉर्डर छै
आ
मामीे के पूजा सबमे होइ छै ना ए ढेरी साड़ी सब
पता नहि आ हमहुँ ओ साड़ी की करलियै आ फेर काजल मम्मी आयल रहै काजल मम्मी बहुत सुन्दर महंगा से सील्क अनलकै वही जे आजकल चललो कढ़ाई सब वला बॉर्डर वला सिल्क हँ तऽ काजलो मम्मी के देलियै साड़ी
हँ
आ काजल मम्मी के वही कथी वला साड़ी द देलियै सेम ओहिने मामीयों के देने रहे माँ कनसा छोटकी दीदी ने आनलकै साड़ी मम्मी के देलियै रहे
हँ तऽ काजल मम्मीे देलियै तऽ कहलियै कि आब दुनू सखी के एक रंग भ जाइत साड़ी आ गौर गढ़हे मे जे माँ देलकौ रहैऽ जे जबरदस्ती बाद मे पिरका बला हँ न जे पहिरके गौर गलियो रेहा
हँ तऽ ओ तऽ छोट रहौ
हँ तऽ जब माँ ने फेर जिद करै लागलै नहि लै ले लै ले
हूँ
तऽ जबरदस्ती दए देलकै रहए तऽ ओ साड़ी मामीके बढ़िआँ भए जैतियै तऽ ओ खोलि कऽ फेर पैक कए कऽ हम राखि देलियै रहै
तऽ ओ साड़ी दैय देलियै मामीकेँ कहलियै कहियो काल आबै छै
हूँ
दए देलियै ओना ओ तऽ मामीे के सँ तऽ साड़ी बराबर आबिते रहै छै हमरा
हँ गैय आब साड़ी सब अकछ मन लागे छै उ जे तोरा दुरागमन मे देलको या सुधा दुरागमन मऽ लए के जे उ बॉर्डर सब बला साड़ी स्टोन बैसाइल छौ
दुरागमन मे कोन साड़ी देलकौ गे
दू टा साड़ी ओहि दिन गेलियै रहै तऽ नहि देलक रहै एकटा ओ कहलकै घूर फिरमे आनलियै ये एकटा हमरा बक्सामे आयल रहैन
ह एकटा तऽ वहि सिल्क देलको अ
हँ ओ अजीब टाइपकेँ नहि लायै छौ ओ सिल्क
नहि गे बढ़िया लागै छै
बहु उठ गेलै ओस
हँ आब ओसभ उठि गेलैय लेकिन ठीक छै कतौ बियाह सादी नोत पता सब अपन हेव कहलके की एखन ठाकुर जी मैरिजडे नहि छै चौदह तारीखके कलक साड़ी ला लियो कहलिये आब मोन अकछ लागे छै साड़ी सब सऽ ठीके अगछ एगो सुतिये टा खूब खुशी लागे छै देखकऽ
हँ
हुँ
तऽ सुती एतऽ माँ जिन्दाबाद माँके जतेक छ चहटगर साड़ी रहै सभटा हमही पहिरे छियै माँ नहि पहिरतो कहलक मुलायम भए जाइत नऽ तब हमरा देब
आब हमर साउस तऽ पुरनको फटलको नहि दैय छै पहिरै लऽ गे
नै माँ कऽ से नहि से जिद्द केँ कै कऽ साड़ीसभ जेतना भी बढ़िआँ कलरके रहतै आहाँ पहिरलियऽ आहाँ पहिरू आपन हम पहिर लै छी
आ हमरा घर मऽ औझरी जेना लगाय देलकै भोरे मऽ भौजी खूब हल्ला केलकै ओय अंगना मऽ एय हम दही चूड़ा नोत देलियै तऽ हमरा घर केओ खाइ लए आएल काल्हि लाल भैयामे दही चूड़ाके भोज भेलै तऽ सभ अंगना सँ मौगी गेलै एकादशी रहिये ओहि दिन सब कऽ निर्जला के जेतियै ओकरा कन खाय ल एहि बातीकेँ परात भेने फेर कहलकै सबकेँ जे जाउ
एहि बातीकेँ नौत
अ मड़बा जे उठलै रहऽ एका एकादशी दिना तऽ सभ उपास करैत रहै थोड़ि केओ खेतियै तऽ भोर भेनअ फेर सब कऽ कहलकै कि हे ये नोत दै छी दही चूरा जा क खा लेब आब जकरा उपास के परात छैयै जे ब्राह्महण खुवेते ओ खेतै भात दालि बड़ी भात पूरी सब्जीकेँ ओ जेतै ओ खाय लऽ त नैय नहि गेले केओ काल्हि जे लालभैया हम सब गेले अंगनके मौगी त अगना गना मे आबि कऽ खूब हल्ला करे रहै गढ़ियाबै रहे गेहे साँझ बुझी हम साहपुर तक एलियौ कते बढ़ियां रहियो अच्छा पुर से घर आबैत आबैत लागलो हम लारू बातो भए गेलिय कतहु देह मे कोनो शौक नहि आबे के साथ बुझी तऽ एककर खेलिय एक बिना खेने चलि गेलियै भोर मे घोलट लियो से कोनो होश नऽ तीन बेर चारि बेर पानि ग्लुकोज पानि तब दर्दके गोटी खेलियै दस बजे रात क जा कऽ कनिटा होश भेलै तऽ उम्हरसँ ओझाजी एलऊ अखन साँझमे ओझाजी एलऊ ओकरा पेटमे एतना दर्द खेलकै नय खाना
जा
दूध ओहिना गिलास मे राखल छै ओ नय पिलकै माँ साँझ में छत पर चढ़लो गहुँम फटकैले फटक के गेलहु बुढ़ियिया के ह ह उल्टी
अ तऽ
लागलै ऊढ़ी पीढ़ी घर मे लगा देलकै दस बजे रात क जब उठलियै तऽ तनू कहलकै कि भाभी हम कै दी कहलियै नय य अहाँ की कहबै जे ओतयसँ एलहुँ एतय काज करय लए आ बैसल रहु ने हम कए लेबै तब कनिटा परवल तरलियौ रोटी बनेलियो कनिए टा दू दू टाटा आ चाचा के नोत भए गेलै एक जगह मूड़न भेल मछली भात के ओ चेल गेलखिन रह नोत खायइ ल तऽ फेर आ ओऽ हमसभ तऽ दू टा एकटा रोटी खेबो केलियै कनिटा दू दही लेलियै ईसभ दूध दूध पीलकै ओकर दूधो झफल छै नय पीलकै
ओझा जी के
हूँ अजीबे कै दे छै बुझी ने पता लोक कहे छै नय छै डायन लेकिन जाने छै किताबो ने
जाने दैत हेतै तय ओहना
तुरन्त मे लागलै उझरा देलकै घरके ओ बच्चा बलिहारी सबकऽ दूध रे ककरो ग्लुकोज घोरि कऽ ककरो नेबो निमक जल्दीरामक घोरि कऽ देलकै चीनीसभ दए कऽ बाप एलै तऽ फेर सभके चाय बना कऽ देलकै पानि देलकै गुलकोच घोरि कऽ देलकै दौड़ते रहलै छोड़ी सौझसँ तब जब हम दबाइ खेलियौ सुति रहलियौ कनि देर तब उठलियौ तऽ कनिटा मथा दर्दसभ आराम भेलै तैयो एड़ी नय राखल जाय धरती पर जबकि जा जाइत काल मोटरेसइकिल से गेलियै आबैत
अ छोटकी कालखान रजनी हमरा एकटा रील्स देखेलकै बुझली की करिहे खूब पैगर बोतल मे पाईन दए दिहा फ्रीज डी फ्रीजरमे फ पायनो हमर राखले रहि गेलै नय करलियै आ ओ खूब जमि जेतहु ने तऽ बोतलेके पैर तोर मे लए क एना एना घरकैय ओ रीलस भेज देबौ तोरो पैर तोर मे लए कऽ एना एना ऊपर पैर रगरिहा घरकह एना क मने रोल करीहै तरबा क नीचा रईख क
हाँ
दोनो पैर बहुत आराम हेतौ हँ ओहिसँ कहै छै कतय कते नस भी खुले छै सुजन मे आराम होइ छै पैर के थकावट हटतो काइले रजनी देलकै पाइन अ ह आय कहतै हे गै एको मिनट बैसे के नै फुरसत भेलै
हँ